हेलो
की हाल चाल
ठीके छै अपन कहियौ
हमहँ ठीक छी घरमे सभ ठीक छथिन ने
हँ सब ठीक छथिन की करै छी
किछु नहि पाबनि केने छी तऽ बैठल छी हम एकादशी कयने छी निर्जला
अच्छा आय एकादशी अछि
हँ
अच्छा हम तऽ बृहस्पति केने छी
अच्छा हँ सुनने रहौ जे अहाँ बृहस्पति उपवास करैत छी
हँ तऽ हम तऽ बृहस्पति केने छियै हमरा नहि पता छलै निर्जला अथी एकादशीयो अछि
हँ काल्हिसँ मतलब परसुए सोचने रहौ तऽ काल्हि तबियत खराब भऽ गेल तैओ
मधुबनीसँ अयलहुँ तैयो आइ करि लेलहुँ
मधबनी ऐल छलहु काल्हि
हँ उएह नामांकन फॉर्म जमा करै ले पेपर
इएह फाइव सेमेस्टर नहि फोर्थ सेमेस्टर मे भेल अथी स्नातक मे भेलयै
हँ हँ
अच्छा तऽ हमरा आरके तऽ अखन नहि भेलै अहाँसभके भऽ गेल हैत तऽ ओहिके बाद हेतै
हँ आइए लास्ट डेट छलैये
अच्छा
तब की सब
नहि किछो धूप छलय एतना कि की कहू एना लगै छलै आदमी के गलौने जाइ छै तऽ हमू गेल छलौँ कनी एल आई सी ऑफिस ओतऽ से ऐलौ है अ बार सारे बार बाजि गेल घर रूम हँ हँ गेल छी हम एजेंट बनल छियै ने
अच्छा ओहि ओहिमे काम करै छियै
एजेंट छियै जेनाकि ओ एगो दादा छथिन हमर तऽ उ हुनके जेना हम हमहु एजेंट छियै तऽ गेल छलियै एगो एल आइ सी केे ने छै एक आदमी के तऽ हुनके पैसा उसा जमा करेके छलै
हँ
हँ तऽ गेल छलियै उएह लए तऽ ओतऽसँ एलियै हन टाइम बहुत भ गेल छलै मतलब पियासो बहुत कस के लागल छलै धूप के कारण
हँ हँ गर्मी तऽ छै बहुत धूपो छै बहुत
हँ तऽ कनि शरबत उरबत पीलहुँं
ह
चाय बनौलक दूधसभ पीलहुँ ओहिके बाद कनी काल बैठलहुँ बातचीत केलहुॅं हें एकरा आर से तेकर बाद कनी नींद लागल सुति रहलहुँ हें सुति के अखने कनी काल मे उठलौं हें कियेकी इवनिंगबो आबै छले राति मे लेट सुतलहुं बारह बजे तक सुतबे केलहुँ लेट भऽ जेयबे करै छै कनि ने कनि आब खेनाइ पिनाइ बनौल ई ओ बहुत कुछ भऽ जाइ छै तहन त कहबेन कनी लेट भऽ जाय हँ तऽ पढ़ाइ लिखाइमे होइए जाइ छै कनि लेट भऽ गेल तऽ अपन उठलहुँ हें तब कनिना झाड़ू उड़ू लगा दै छियै सोचे छियै
हँ
आ रातिमे खेनाइ पिनाइ बनतै
दिन मे फलहार करै छै कि रात मे
नहि नहि एके बेर खाना खेबय ने राइते टामे
अच्छा अनूने खाइ छियै ने कि फलहारे फले फूल
नहि ने ओना खाना खाय ले कोइ छै
अच्छा
जेनाकि शुक्रवारी मे खाय नै छै एके बेर
हँ हँ
हँ तऽ नहि एहिमे एक बेर खेबै लेकिन एहिमे बेसर त है कि हम पीला भोजन मतलब कोनो एहन तरह के खेबै की पियर होइ के चाही खाना
हँ
तऽ ओहि दुआरे
तऽ राति मे रोटी बनते भुजिया बुनतै भऽ गेलै आओर की बनतेै
हँ हँ अनोने मे की बनतै वएहस बनतै भुजिये रोटी
हँ
भऽ जायत तऽ दूध पी लेब
दूध ओहिमे रंग दऽ के नहि पियल होइया बुझलियै कनी दिक दिक्कत भऽ जातै नहि नीक लगैत रहै है
हँ हँ से तऽ भ जाइहै
हँ भुजिया मे देलहुँ तऽ हरदी जेना लागि गेल
हँ
मैनेज कऽ ले हइ लेकिन दूध मे जे देबै तऽ मोन नहि करत पियैके
हँ
तहि दुआरे की सब होइ है
आइ तऽ हम खाना बनेलौं जिया रोटी लेकिन हमर तऽ उपास छलै मम्मिओ केने छथिन पप्पो केने छथिन
अच्छा तऽ अहाँके तऽ आइ खाना राइतो मे नहि खेबै फेर तऽ
नहि आइ नै मतलब एकादशीए टा करतियै तब तऽ राति मे फलहार कऽ सकैत छलियै
लेकिन एहिमे निर्जला एकादशी करै छियै
निर्जला एकदशी मे तऽ अहाँ किछु ने खेबै ने पीबे ने पानि पीबे
नहि नहि पानिए पीबै नहि फले फलहार करबै
केना रहि लैत छियै अहाँसभ
कहि भगवानकेँ महिमा पार लगा दै छथिन
हमरा ए जे एगो जन्माष्टमी करै छी
हँ
ओहिमे पार नहि लगैत अछि हमरा तऽ जेना लगैत रहैत अछि की बेहोश भऽ जाइ छी हम हमरा उठैक हिम्मत नहि करै एतय कि भरि दिनमे चारि बेर स्नान करैत छी हम
आ
कि शरीर ठण्ढा रहत शरीरकेँ तापमान कनि ठण्ढा रहत तऽ फेर ऊ सैहय के क्षमता मिलत लेकिन हमरा तऽ नहि होइत अछि बड़ा दिक्कत लेकिन बारह बजेमे जे जाइ छी तऽ तुरन्त हमरा जेना लगैत रहैए की किछु फल फूल मे नहि खा पाइलि शरबत कोइ दऽ देते तऽ पी लेतहु
जले तऽ छै आदमीके जीवन जल तब जीवन
हँ सएह बात ओकरा बिना बैने नहि सकै जल के बिना कथी बनतै
हँ खाना नहि खेबै तैयो चलते एक दिन लेकिन जल ने पिबैय तऽ लेकिन जीवन नहि त
आदमी के एगो छठि छै जेहिमे दू दिन रहय पड़े हय
ह एगो जितिया पाबनि जे भेल ओ मामी सभ करै छथिन ओहोमे तऽ एक दिन पूरे भरि दिन भरि सहले
ओहोमे की कहै छै पतरा देख के तोरे हँ
कोनो बेर निर्जला भऽ गेल तऽ दूध दू दिन दू दिन भऽ गेल दू राति भऽ गेल चारि दिन भऽ जाइया
हँ एक बेर भेल रहए आ एनाहियो तीन चारि बेरसँ देखैत छियै कि पांच बजे जाके पारण पारण जे होइ है से पांच बजे होइ यै
हँ हँ
एहि तऽ दिक्कत हइ कहू तऽ पाँच बजे जे पारण हेतै तऽ आदमी के केना रहोै छथिन मम्मीे सब जानै हमरा आर बस के बात नहि य जे कहबै पर नीरजालो करू ऊपर सँ छै त भूखलो रहू हमरा एक दिन जेना करै छी बृहस्पति उपास ताहिमे तऽ हमरा जेना लगैत रहैय कि आदमीके शरीरके पूरा अथि गिरा देलक अखनो कमजोरी सन फील होइय आ हमरा आदत जे है त सुबह मे उठबे आ ब्रश जे क लिइय ताहि क मतलब मतलब भूख लागि गेल हँ ब्रश करिथे तुरंत भुख लागि जैत आब कोचिंग जाय के रोहय ते कनि कि दबाइ तबाइ खेलहुँ हमरा तऽ बासी मुँहे वला दबाइ तबाइ चलैए
हँ
खेलहुँ अगर किछु भेल तऽ राखल रहल बिस्किट या किछु राखल रहल तऽ खा क गेलहु कियाक हमरा नहि रहल हो आ जहाँ आ एगो होय छै कि नहिये लाउन तखन ब्रश करैत काल बर्दाश्त कर लेलहुँं आ तऽ नहेलहुँ नहाइते भूख लागि जाय कियकि नहेलाके बाद तुरन्त हँ नहेलाक के बाद तुरन्त खाय छी खाना
हँ
पूजा आर कऽ कऽ तऽ बस भूख लागि गेल तऽ आब खाना तुरन्ते चाही तऽ नहेलहुँ तुरन्त एहन एह कि खाना बनल रहल खेलहुँ मतलब टाइम टाइम पर भूख लागत जखन जखन खाय के हमर टाइम हेत
आ मतलब होइ छै ने जे भूखे रहय के क्षमता नहि रहै छै आदमी के जहन जे तागत कम भऽ जेतै देह मे
आ एगो कहै ने जेना पाबनि सब रहो ह तऽ म बूरी बसे आदमी नहि खाइ है इहा देखियौ हमर खायके टाइम जेना भिनसर मे हय नओ बजे साढ़े नओ बजे तक हाल साढ़े नओ बजे तक भूख लागि जायत बड़ी कस के लागत जेना लगैत रहै एकदम दर्द करय लगे भूख से आ एगो दू अढ़ाइ अढ़ाइ बजैत बजैत हमरा भूख लाग जात
ह तऽ शरीर के मेन्टेन राखू टाइम टेबल खाना
हँ आ तखन भूख लागि जायत आ जहाँ राति मे दस बाजल दस साढ़े दस भूख लगना शुरू भऽ जायत आब ओ टाइम पर खाय छै तऽ ओहि टाइमे पर हमरा खेनाई चाही
हँ भऽ जाइ छै ने सुबहके खेलहुॅ तऽ सुबहेमे भूख लागि गेल ओहि टाइममे
हँ तऽ ओहि टाइममे जेना खायके टाइम हैत जेना भूख लागि जाय हमरा सेवला आइ तऽ पाबनि छलए तऽ ओतेक देखलहुँ हेँ नहि लेकिन चाय एक बेर पीलौ आ एक बेेर शर्बत पीने छलौ उठल आ मुह कनफ्रेश करब कनि देर बैठब लाइटो कटे हइ की कहू गर्मी मे तऽ हालत खराब क देने है लाइट हँ हेबे कर अछि की आओर कहियो गामो में लाइट ओर कटैया
हँ कटल रहै दू तीन बेर आय दिन मे अभी तऽ छले हेन हम तऽ एहि घरे मे छलहुँं हेन धूप
हँ लाइटके एके गो छै देखियौ ठण्ढीमे भरि दिन भरि राति लागि रहत कटयके नामे नहि लेत
आ हँ
आ ने गर्मीमे जे हइ से दिन कटल राति कटल मतलब सोचि नहि सकैत छीय
हँ दिनोमें तीन चारि बेर कटि गेल राइतो के कटे गेल
टाइम बना ले त एगारह बजे कटत तऽ एक बजे आओर डेढ़ बजे आ तऽ ओहिमे आदमी केना सुततै
हँ हँ
गर्मी मे जे आदमी आ विद्यार्थी मे दस एग्यारा बजे लोक सुतहेला जाईछै कटि गेल तऽ एक बजे तक आदमी जगल रहत तऽ सुबह मे छो बजे चारि पाँच बजे केना उठतै जे कोचिंग जा सकी ह